हेलो
अहाँके की हाल चाल छै
हमरा क्य हालचाल ठीक बा अपने बतैयए अपने केहन छियै
हम ठीक छियै
तब आओर सभ बतैयै घरमे कोन कोन हइ
घरमे हमार मम्मी छियै पप्पा छियै दादी छियै भैया भाभी छियै आप बताइए
हाँ हमारा घर मे हमरा घरमे मम्मी पापा आओर दोगो भाइ
अच्छा अ पहले वाले कॉल पे आपके हुआ कछ
उस परर तो नहि आया
पेमेंट जैस भी कुछ नहि नहि आय छियै
ऐसे ह इमेल भेज देलियै कार्य एप के सपोर्ट टीम मे छै ने हेल्प वाला ओहिप ई मेल भेज देलियै आब हम ककरो मिल जेतै दू तीन तीन दिनमे
हम भी भेज रहे छै हम भी भेजेंगे हमार भी देखो कितना कॉल आया आज कॉल किया उसके कोइ कुछ ह ही न उसभी अपने किते नओ मिनट त बात क छीी
अच्छा अपनेके एगो एगो अथी बतायब वहाँपे क्लिक करबै ने तऽ वहाँ देख लेबै अपनेके कॉल क एक्सेप्टेड है कैब रिज्टेड
एकसेप्टेड क्या क्य कहाँ पे करना होता
आँ
अपने ओल एक्सेप्टेड कैसे
आ ओ बतैबह ने जब व्हाट्सऐपपर जेबह ने तब बता देबै
अच्छा अच्छा उमे एक्सप्टेड है या न य पता लग जाताै
आ आ कितना पेमेंट हुआ ई भी पता लग जायगा हँ
कार्य कार्या ऐप का जो हेल्पिंग लाइन हेल्पिंग नंबर दिया उसपे तऽ
ओ हमे दूसरा पर ईमेल भेजलियै रहऽ
दोस रुपए मेल भेजना
अपने के ओहो भेज देबै ईमेल कहाँ भेजेके हइ
अच्छा उन स मांगना पड़ेगा ईमेल।
हमे मतलब भेज देबै अपनेके कथी पे ईमेल करबै त आ जेत
छी पोछे रहय छैय।
आ हा
हमार लैंग्वेज कैसे लगबय छैय? देने अबय छैय। भाषा मैथिली भाषा अतेक न आबै छी
हँ हँ
कोशिश कर लै छियै।
हु हु
पर एगो बात देखलियै हन जब अपने क्वेशचन बनबै छियै तऽ वहाँसँ पूछै छैय ने। की भाषा कौन से बात करलियै अंग्रेजी
अंग्रेजी नाही
वहाँपे बरै वहाँ तऽ सभे मतलब
उसमे उसमे पूछा गया की की हम अपन मैथिली के अलावा किस भाषा मे बात किये जैसे अंग्रेजी अलाउ नही है इसमे, है न? हिन्दी कर सकते है।
मतलब ओ त पूछे न है आप कुछो तऽ बरते ही होंगे।
हँ त मै भेज देती हूं डालती हूं हिंदी।
हँ हँ
के अलावा हिन्दी अ दूसरी लैंग्वेज डालनी चाहिए क्या मुझे? हूँ अदर में आप क्या बढ़ते हो उसमे।
कभी कभी हिन्दी आत कभी कभी अदर।
कि कोशिश तऽ मैथिली बोलने की होती है कभी कभ बीचमे हिन्दी बोल देत है। हिन्दी त सबको आती है न तभी त मैने शुरू मे देखा मुझे लगा हिन्दी मे बात करनी है शुरू मे तो फिर बादमे पता चला मैथिली मे ही करनी परेगी। कोशिश करल हम सिख बात कोशिश करल रहि छी। आ आलू के करी कैसे बनावे छियै?
कथी
आलू की करी तभी खाइ छी? नहि खााय छी, आलू के करी। हम कभी नहीं हमको भी नहि अबै छैय। हमक हमको दालि चावल पसन्द छैय। दाल भात
आ जे दिवालीके रातिमे बनै छथिन ने ओ खाना गजब रहै छथिन
न पसन्द छै दिवाली दिवाली क रात को क्या बनता है
इधर ते दालि चावल तिलौरी पापड़ और आलू के भुजिया य गजबे लगते है
आओर ओ लिट्टी चोखा
हँ ओ तऽ बिहार का है
ह ह अच्छा पर लिट्टी चोखा तऽ फेमस रहता है बिहार से
अपने मे के तऽ सरसों क साग ने
जी ह इधर त दाल बाटी चूरमा लसन की चटनी
अपने के इधर तऽ घी बहुत दे खाह हय ने
जी जी बिलकुल घी का बहुत रोल है घी ऐसे उसमे चम्मच से नहि डालते से डायरेकट डालते
हमहहुँ देखलियै रहे यूट्यूब परे बहुते सारा वीडियो ने राजस्थान इधर
आं सब्जिय त घी मे बनती है जो हल्दी होती न अपने हलदी
अपने वहाँ की पेन्है छियै हुनकर फोटो भेजिै नेबौ
का
अपने अपने जैसे राजस्थानी कपड़ा वालामे
कपड़ा मेरा में तऽ लड़को जैसे पहनती हू
अच्छा
ह नॉर्मल ड्रेस टिस्ट ओ मम्मी वगैरह पहन दे रह पोशाक थोड़
आ कहियौ उ त साादियो विवाह नहि प नहिै छियै
कौन मैं
हुँ
नहीं बचपन से कभी नहि पहनो पहने छियै पहने छियै
मेरी एक फ्रेंड भी है ओी नहि पहनती है कभी भी जींस टॉप वगैरह अभी तऽ अलता भी कहियो न लगा पुलिस
नने भी क भी न लगै छै सही अल अ जसे जसकी मर्जी होतेव सेे जियो ब ची नहि त घरवे प्रॉब्लम मे न उो त अच्छा मेरी एऐज क्या होगै बताउ
क्या
ईज गैस करो
एक बार और बोलिए तो
मेरी एज उमर
अच्छा आप की
हुँ
ट्वेन्टी
नहि
किसके किसके बीच इतना बताईए ने
बीस से तीस के बीचमे
अच्छा तो ट्वेन्टी फाइव या फोर
नानी
ट्वेन्टी सेवेन
हँ थोटे थोड़े पास है आप
ट्वेन्टी सिक्स
एक
त
हाजा एज कम द भेल फोटो मे देखी हो नहि देखी शकल
अब त हेयर भी रखे हैं लड़को जैसेी
हँ छोटे बाल त बचपन से ऐसे लगत ह हँ बस ये कॉल दस मिनट का हो जाय बस देखना है मेर को कैसा भी करके तीन कॉल कि हमने तीस मिनट आधा घंटा दिया देख ले आपके आया सर्फ देखो दो कॉल में से एक कॉल क ही आया टास्क कम्प्लीट हुआ है न एक व क बकु भी करना मेर एक ही टास्क नी हुआ अभी तक आजके दिन
अगर आप अपने भाभीर को जोड़ लेते तो दू तीन गो कॉल ऐसे ही कर लेते घरमे ही
पर मैथिली जइ छै मैथिली आनी छियै ने मैथिली भाषा जरूरी छीय
आज अपने पल्लवी के कॉल नहि करलियए रहे
कोशिश करी छी लगा ह न लगा तऽ कट ग
पल्ले भी तो बोलले रहे अपने से बात होले रह
मेर से होइ
आ जो जे तखन अपने बात करलियै रहए आओर फेर खाना खाय लए चलि गेलियै रहए
सुबह सुबह आयता हँ ओ पल्लवी छी ह ने एक से ही बात होई ती एक प्ले जी शायद वही हंगे सुबह वे जो खाना बनाते बनाे बात करे छै